ओ कि हाल समाचार छै अहाँके
सब बढ़िआ कहूँ हाल समाचार आवाज आबि रहल अइछ
जोरसँ बाजू नहि तऽ पिछला बार जेना कॉल रिजेक्ट कऽ देत
ह जोरेस से तऽ बाजि रहल छी
हँ तब ठीक छै हाल बेहाल छै हाल समाचारमे हाल चाल हँ हाल चालमे हाल बेहाल छै चाल कनि मनि ठीक छै ओर कथी कहू बे बुखार लागल ये बोखार ठीक हैत तब न
सर्दी पकड़ने यऽ मेन दिक्कत ई छै कि परसू हमसभ भोरे तीने बजे निकलल छलियै न रवि के हेलो हेलो आहाँके आवाज नहि आबै यऽ हेलो हेलो आवाज नइ आबै यऽ अहाँके हेलो हेलो हेलो